हेलो
हँ यौ
कि हाल छै रे
ठीक छै अपन कहियौ
ह ह अपनो बढ़िआँ छै की सब करै छी रे।
की करबै टाइम पास कए रहल छियै एखन बैसल छी।
कतऽ घुमय ल गेल छलीहीन
एटोरी मे
हँ एसटो री मे
ओ तऽ दरभंगा जाय रहिएै न ओहि रस्ता
खूब घुमै फिरै छी नै।
हँ तऽ की करबै घुमबै फिरबै नै तऽ हेतै क
साँझोम लागैया बाजार सब साएद गेल छली नास्ता तास्ता करै लए की
हँ हँ
ककरो तरफ स पाटी छेलै की अपने पैसा।
नायऽ अपने पैसा खर्चा बड खर्चा होइ छै।
आ बड़ खर्चा होइ छै कमाहीन किछौ तहन गाँवेमे दोकान सब किछु खोलि ले।
हँ हँ दोकान की खोलबै कमायल तऽ एकसा चीज छै दोकान से की कमाय
कमइ ल ई की कहै छै दू नम्बर काज नै करयके चाही लेकिन नीक काज कोनो मानिक चल फ्रॉड वाला सब काज नै कोनो बढ़िया काज साइबर के एफ
हँ हँ सोचलियै सोम दिन। सोम दिन सोचलियै आबै छी पूरा फाइनल-ताइनल केने रहियैय। इमहर एबा आनन्द- मोहन के बाबे मरि गेलय।
नैऽ नैऽ ओ बहुत दिन काली जी के सेवा केलकै। किन ओतऽ रहेके चाही आनन्द मोहन उपर से सभ के दोषो छै। हमर सभ के प्लान कहा कोनो एहन के छै। कहिा हेतै भोज ओना
आइ
कहिया छै। ओकर मतलब की कहै छै। एकादशा दुआदशी सभ
कहिया हेतै से पूछै छियै
हाँ
डेट केना कहू आइ सँ दस दिन निकालि लियौ ने
आ भए गेलै दस तारीख दस दिन बीस त एकैस हमर तऽ कोनो सम्भवने ने हम तऽ ओनाहितो मतलब हमर आनन्द मोहन से कोनो ओहन नहि बजार तऽ चलबो नै करै छि
ने सभ काज तऽ करबैय रूम तूम बुम करबैया
ओ सभ बात नहि छै आनन्द मोहन। ठीक छै। लेकिन हमर हमर परीक्षा छै। सेना हमर पीजी वाला एग्जाम अइ एखन एहि महीन के लास्ट तक चलतै आ क
तैयार भेलै।
ओ अगर एहन। हइ तऽ ओ तऽ जले जेतै लेकिन आब पता नहि बंटी के अगिलामहिना तऽ ओकर पप्पा के बर्खी छैइ से हेतै ने बनटे बाबाऽ बड़खी
हँ हँ
तऽ ओहिमे तऽ ओ अपने जेतै ने ओहि दुआरे। आओर तो एडमिशन सभ भए गेल कॉलेज में
हँ एडमिशन सभ भेल
जकर कॉलेज में ललेहिन
हँ हँ आब आबि गेलैथ अहाँके दोस्तों
कोनो बात नइ
सुदर्शन भाई जी
अच्छा अइ एखने एला कोनो बाहर सँ आवाजतै गड़बड़े आऽ जेतै
कहि ताऽ दालखिने एग एगो जय मार देलखिन ह वए गेलखिन
बड़ जेमर दैते छै।
हँ त फेर एगो डिब्बा अनलिइ घाटे लागि गेलै डिब्बा में
कोनो बात नइ आइ तऽ भोजे हेतौ करकरा कऽ
हँ तऽ भोजे दुआरे भोजे दुआरे तऽ इ छियै एकदम नटवरो भाई जी आबि रहल छथिन। आइ
आइ पेट सन्हायल छौ दिने सऽ की
नहि ओहन की सुनायल रहते भूखल तऽ रहिये लेकिन साँझ में नाास्ता पानि तऽ कैये लेलियै
आ भोज छियै साद जवड़ी मतलब सभ जातिके साद छै। कि
हँ तऽ आइ त छबे करौ
आ तऽ कथी के छैय
आइ पूड़ी सब्जी दुआदसा बढ़िआँ कसटारा के दही सभ सेहो छै।
तहन तऽ गर्दमर्द छोड़ा देतै खेनिहार सब नइ रै
हुँ हमरा सबके खाइे नहि होइ छै ने ओहन नहि तऽ
आ
आइ कए गो सँ बतियेलियै
कहाँ आइ बतएलियै चार दू छओ दस गो हमर कॉल भए गेलै एखन तक ए ग्यारहमा छियै
मतलब एक सए मिनट ई एक सए दस मिनट ई लगा क भए जात
करे भए जेतै हँ लेकिन ईसभ गप सभ कनि जे गप काउंट होइ छै कोनो वैल्यू वालला गप सप करबही तहने काउंट हेतै नॉर्मल बात सब काउंट जेना आ किछो जेना ई सब प्रश्न ओरिजिनल बात सब लागे छै ने तऽ ओकरा ने लै छै कनि आब जेना जैस ओकरा डाटा जाय जानकारी वाल से सब रहै छै तऽ ठीक रहल शुरू के यह दिन चर्चा हाल समाचार दैनिक। क्रिया भोजन यात्रा पानी इह सब नॉर्मल छै कोनो ई नहि छै कि स्पेस चल ओहिके लेल आब तैयारी काय कऽ लोक बात करते नॉर्मल बातके कोनो दिक्क नहि हेतै नहि घुमय लए तऽ हमर सभके डेली रूटीन पते छौ शामके उठलहु। चाय पिये ले जाइ छियै खेसारी टी स्टॉलपर ओतेय कॉर्नर पर ओताय चाय पीलो कहियो काल के भूख लागल रहल ते नाश्ता सेहो किछ कय लेलो कहियो बर्गर कहियो तऽ
ार पर ने
हँ बर्गर वला कॉर्नर पर कहियो कहियो भूख लागल रहल तऽ समोसा बर्गर चाहे दावेली। किछो खाय लेलहुँ कहियो कहलके जिलेबी सेहन्तगर लागल तऽ जिलेबी खाय ले छियै
हूँ हम आयब तऽ घुमेबै कि नहि
तू कहिया आगे तो तऽ अबश के बादे ने
हँ
छुट्टी रहतौ तऽ साँझके तऽ घुमै लए पटना हमसब कतहुँ जाइ छियै केओ आबै छै तहने गेलहुँ नहि तऽ पटना मे लागल किछु घुमै वला छेबे ने करै खाली रास्ता तर आबाइ जगहै ने घुमने
अहाँ सब एरिये तऽ एहने मे छियै ने तऽ तैं ओते नहि बुझाइ या
हे कोनो एरिया मे पटना मे कोन एरिया मे घूमय वला बेसी बुझाइ छै
राजा बाजार दिसन तऽ एक नम्बर छै घुमै बला
कि सब छै राजा बाजार में घूमेय वाला जेनाकि।
हर चीज छै यौ जे अहाँ ताकबै सभकिछु आब की की होइ छै की कतऽ अहाँ घुमय वला की ताकबै से कहूँ
घुमय वला जेना घुमय वला जगह भेलै जेना बढिया पार्क रहेके चाही,
हँ उम्हर पार्को छै बढ़ियां
बढ़िया मान कऽ चल सिनेमा हॉल रहैके चाही बढ़िआँ बढ़िआँ फास्ट फूडसभ अथि सभ दोकान रहै के चाही बढ़िआँ कोनो एहन फेमस जगह जेना मन्दिर भए गेलौ या रेलवे स्टेशन सब किछ एहन जे। तऽ भीड़ भाड़ वाला एरिया बेसी घूमय वला जगह तऽ उएह भेलै ने।
हाँ तऽ उम्हर ई सब चीज छै
राजा बाजार त यार पूरा गेदरिंग टाइप के छैय ओत विद्यार्थी सब खूब रहे छैय। कोचिंग क्लास इहर ऐमहर लेकिन हमसभ जेम्हर रहै छियै एमहरो तऽ घुमयवला सब छैय एतय नजदीक जेना। बगल म बगल में ओतौ जाय सकै छैय हनुमान मंदिर। ना जंक्शन पैदल वला‌ छै
हाँ तऽ पटना जंक्शन आ हनुमान मंदिर सब लौग थोड़े छै
लग राजा बाजार तऽ हमरा सबके रूम सबसे बहुत नजदीक छैय इ सब जगह।
तऽ अहाँ सबके तऽ जरुरे नजदीक छै बहुत नजदीक।
हाँ। पटना जंक्शन हमरा सबके अथी से कते दूर हेतै मुश्किल से हमरा लगैया कते। सारहे तीन किलोमीटर। राजा बजार से नहियो किछ तऽ हेतै तऽ आठ नओ किलोमीटर।
हॅं कतऽ छियै एखन रूमे पर।
रूमे पर छियै आय हम बिक्रम भाइजी बंटी पंकज। नै बिक्रम भाई अपना रूम मे बंटी अपना रूम मे हम किचेन मे बंटीे के ओ पंकज भाईजी के। एखने तोरा फोन धरलियौ। हन त फोन एइगेले पंकज भाई जी ऐखन‌ एल जतिन अथी न टन न हाँ। तऽ कैल केने रहथिन फोन तऽ हम कहने रहथिन आयब तऽ आइ नै एयलखिन तऽ फेर फोन केलियै कहलखिन देखै छियै कतऽ छियै एबै तऽ हमरा पर तोरा फोन धरेलियौ हुनकर फोन आबि गेले तऽ केना उठैबतीयै ई फॉल्स भए जैत ते ने ओहि दुआरे बंटी कहलियै तू कए लही त ओ फोन कए कऽ अपन बात करै छलै आब शैर से अभी इ बात पता नै आबे एखन एथिन कि नै ऐथिन
ओ एतैत तऽ मीटो सब बनेबै
हाँ ऐथिन तऽ किछ नॉनवेज तऽ चलतै मटन तटन जरूर बनतै लेकिन एथिन तहन हम तऽ वएह सोचने रहियै ओहि दुआरे कनी लेटो केलिए जहन नै एलखिन हन तहन घिरा परवल आनलियै आब देखिन
की की
नै बनेलियै हन ने एखन खाली अनबे केलियै पता चलते एलखिन कि नै एलखिन तहने ने बनेबै या जे करबै और ठिही वाल रस्ता सब बनले की नै पूरा बढ़िया।
हौ की रास्ता बनते ठीका पर एखनो से गेदरिंग छै जे।
तू सब गेदरिंग केनै छिहीन तऽ गाड़ी सब फैंस जाइ छै न।
इ ह एखन तऽ ट्रक फसल छैय सिर्फ गाड़िये टा जाइ छै मटरसाईकिल।
ओ तहन तऽ गड़बड़ छै बनेबै। एह सोनपुरो वाला रास्ता कम से कम बना देते ने अगर इ दिक्कत छैय तऽ तहन कोनो दिक्कत नय हाँ
एक जगह कनी दिक्कत छैय ओहो गाड़ी मोटरसाईकिल के साफे दिक्कत
हूं दिक्कत छैय रस्ता सबके बहुत और नटवर भाईजी एलखुन कि एखन आबैयए वला छथून
आब आइब गेल हेतै तऽ गेले प्रज्ञान आनैलेल ठीका परसे
अच्छा ठीका पर किया ऐ साइड गाड़ी हुनकर नय टिपते रहै कि
नय तऽ ओ बसन्त छैय ने हेरनगर वला ओकरा संगे आबै छथिन तऽ ओ वसंत चेल जतय अपन गांव गाड़ी लैके
ठीका पर तक ओ छोइड़ दै छै ओतऽसँ ओ चइल जाइ छै
हँ सभ दिन नय आइ हमहीँ सब फोन कए कऽ जोर देलियै जे आउ काल्ह आइ भोजो खा लेब काल्ह कठिहारियो चइल जायब
अच्छा ओ जे छै एखन तक जरले हन नय लाश
नय तऽ साँझमे मरलखिन हन तऽ काल्ह जर्थिन न
ओ शाममे मरबे केलखिन हन तऽ काल्ह जरते ने हुनकर बेटा सभ तऽ गाँवेमे न रहै छै
एगो छै बाहर में मंझिला
ओ तऽ एगो तऽ खैर कोनो नय जे आइग देतै से गाँवमे छै न
हँ आइग देतै से आनन्दे मोहनके पप्पा छिए
हँ तहन तऽ ई छै जे जेना अगर अथी हेतै त कि कहै छै ओकरा उ आइग देय वाला बात तहन तो ओ दाइए देते ओहो आबे ले चाहते ते फ्लाइट से एते एहिमे आबे सकैया
हँ बुढ़बा के एकैस गो दू हजरिया यौ दू हजरिया नय चलतै महाराज
दू हजरिया आब बन्द बैन भए गेलै हन तऽ ओ कतयसँ चलतै
आर बी आई इशू इशू ऑफिस जे छै
कतौ ने ओकरो डेट डेडलाइन दनै छलै अप्रिल दू हजार छब्बीस तक सायद लास्ट टाइम अप्रील नय अप्रील दू हजार पच्चीसे में शायद देने छलै लास्ट टाइम तऽ ओ नय भेलै हन तऽ कतयसँ आब चलतै ओ केहन आदमी छलै दू हजरिया चलबै लय के चाहि छलै न
बूढ़ सुढ़ रहै बुझै छियै साढ़े चार लाख रुपैआ कोन बुढ़वा के मतलब नीक रहे जे बुझु ने अपन जमीन बेचय पड़ले ने आ तक एक रुपआ बेटा स लेलकै सब काजो क्रिया लेल दैए के गेले
हँ तहन तऽ दिक्कत बढ़िआँ छै एकरा सभके कोनो दिक्कते नय हेतै भोजो भोजो दंगलवला भए जेतै हँ फेर तुरन्ते करै छियौ कॉल काइट कऽ ई एगारह मिनट भए गेलै कि हँ तुरन्त फ्री छी तऽ करियौ ने तऽ बादमे कहऽ
हं कै लिअ दस मिनट
ठीक छै
ओर